क देलिए ह
हँ भय गेलै कोन दिन छैक
बुध दिन छैक किया दिन नहि याद अछि से
आना याद रह तू केहना याद री बाद बार पुछलो
अच्छा खाना पीना भऽ गेल
हा भ गेल खाना पीना
स्नान ध्यान
करहे जाइ रहै त ट्यूशन वला सर फोन केलखिन बाबू यहाँ पे तीन दिनसँ लाइट नहि आ रह है कोचिंगमे
अच्छा
कम्प्यूटर लब त क फ चलत
नटवरकेँ केलियनि फोन हुनकामे नेटवर्के नहि छलै दू बेर केलियनि नहि रिसीव भऽ पयलै फोन कऽ कऽ पहिले कहलियनि तऽ फोनो तऽ कतेक मुश्किलसँ हुनका लगैत छनि तऽ कहलखिन हम रूममे छीना नहि लगैए आ बादमे करब
बड़ाक बादबै छ बे बच्चाे सब ठीक कहैत छै कि कहैत छै की हमरा ओ दीदी केँ दीके से ओक बइ स रप रूम भाड़ा लगैत छैक तऽ कहै छै दीदी केँ चा च कहि फोन करै लए जेए हइ सब्जी केँ तरकारी केँ पैसा हमरो आ त अहाँ तक बेसी मतै ओरा कमे मिलत तना
कहलियै कि आइयौ अहाँके टास्क पूरा भऽ गेल तऽ हँ हमर टास्क पूरा भऽ गेल हम कहलियै आइयो सबसँ एते लोक त अहाँ बात कऽ लेलियै तऽ हँ हमसभसँ बतिया लेलियै कहलै तहन तऽ बढ़िआँ खेलहुँ अहाँ
हमरे केलक छओ बेर सात बेर फोन बाहला िकलक
अच्छा
केँ बाद फेर
कहलखिन चचासँ काइल बतियाएल छलहुँ हेँ हम कहले यौ कखन हम बाहर निकालब हम केना बुझब अहाँ निकलब तऽ हमरा बता देब त हम फोन करब कहलिन ठीक छै आब साँझमे हम बाहर निकलब रूमे नहि रहैय नेटवर्क त शाममे करब
जखन हम बाबा कुमार लखने रहब हँ
हँ तऽ बाबावला परसँ अहाँ बतियेबै ने
अहो बतिया लेताहु ओ कहलियै ह दुआ कहलखिन पा देत
भैए
कहलिय बतिया ले कहल पा देतौ पा देत कह ठीक छौ बतिया ले
हुनका हम कथी पुछबै दस मिनट बात करऽ पड़े छै कनि काल थोड़ी ने बात करऽ पड़ै छै दस मिनट मे कथी बतियेबे हुनका स हम
काजी कोमे खोेब त मच
आहाँ बतीयेबइ तऽ बतिया औ लेबै हम हुनका चच्चा ऐतऽ न त चच्चा के मोबाइल से करल करबै चच्चा दस दस मिनट बात करू
ह एखन त चच्चा फोन केने रहथिन
बाबा बला पर
नइ हमरा बला पर पुछलथीन करियो फोन कहलि की करू किछु किछु किछु किछु बतियेली फुरैते नइ रेहा की ब बजियय
आ राति मे तऽ हमरा बला पे केलखीन तन कते गढ़ि गर केऽ बजथिन धिया पुता सब ठीक त अहाँ गाँंवमे छी गाँवमे मौसम केहन अई हमरा त हं सी लगै छले हम कहले हँ सब ठीक अए
अंजान आदमीे के तरह बात
हँ हँ ओ से बात कर ह ओर सब कहियौ चलू अहाँ सबके तऽ एखन मूड़न देखय के मिलत
हँ मूड़न एखने से काज शुरू भऽ गेलै ह दाइ सबन घरमे रंगबै पोतबैत
अच्छा घर सब कलर होइ छन
हू
घर तऽ बनलैन है न ए
एो घर औई कतका घर में नहि भल रेहा औई कतका घर में मंगली चाची के घर में
अच्छा सभ आबि गेलखिन गाँव मे
हूँ हूँ हूँ
काल हिनको छल्किन आ काल फोन केने छलखिन मझीला भईया हुनका कहै छतीन
बाहर वलाके कम स कम एक महीना दू महीना पहिले कहय पड़ै छै ओहिसे पहिले थोड़े ने ककरो आयल पार लगै छै बिना टिकट के
बिआमे नकसै लबै
के
नई
कथि नइ भेलै
बीयाह में चइल अबै छै लोक
हँ सेहा ने कहै छिय
हाथ जे कटलउ ने सुन ने हाथ जे कटलउ ने त ई ई त टुटबे करतौ ई तोहर अंगलीयो तोइर दैबौ नइ रहतै बस मे बसतै बस मे आसु छै पंखा में औगरी घुसबय छै
ह खुशी सभ एलखिन गाँव सभ गाँवमे छथिन
नई खाली आशु
डर हो भअ गेलौ हमरा जा आओर सभ कहियौ
आओर सब बढ़िया अछि
आओर सब नया हालचाल कहियौ गाँवके गाँवमे लाइट अबैया
लाइन त तत कटै छै कटा छै ओकर तत कटै छै ओकर वर्णने छै पाँच मिनट द छै
गर्मी तऽ एतो सबमे बहुत छै पूछू म तेहन धूप उगै छै सुबह उठ उग जाइ छै साते बजे जे मतलब छओ बजे तक ले बाहर छ पर निकलय वालला नहि रहै छै लेकिन लाइट रहै छै लेकिन पंखो ओहन हवा नहि दै छै कते गर्मी रहत केहन हवा अहाँके देत आ उपर के रूम छै ने ओर भरि दिन धीपल रहै छै झरक मारै छै धूप स पूरा धूप घरे मे जाइ छै रूम तऽ छै ओएह एकेगो खूब बड़का हॉल किचन छत छत छै जेनाकि अङगना जेना छत नहि होइया ओहि पर में घर बाहर अङ्गना जेना बरनडा जेना छत केना एक फ्लोर पर हँ एक फ्लोर पर अकेले बालकनी जेना छै बहुत बड़ा छ छत छै ओहो सब ऊपर छत छै तऽ ओहिसँ ऊपर तऽ हमस जेबो ने करै छियै आ किचनेसँ छै छ तऽ जेना किचन केना अङ्गना रहैए दुआरि गाँवमे तेनाहिते एतऽ खुला छत कहियो वीडियो कॉल करब तऽ देखा देब कोनामे छै बहुत ए कते रहै छै रौदा जे पूछू मत छओ बजे तक निकलय वला नहि रहै छै
ओ नहिए निकल तऽ ठीक रह झूठेके लू तू लागि जायत
नहि मतलब कनि छत पर में हवा आबै छै तऽ छत पर मे लोक बैसल ने साँझ लेकिन छओ बजे तक रौदे रहय आ वएह छत वालला रौदा पूरा ओनाहिते घर मे जाइ छै ओहि मुह के घर छै ओना
ओप लूग लाग गेल बहुत
तऽ अहाँ कहै छलखिन हे जे भैया के तबियत खराब भ गेलै हन स बात छै धूप मे ड्यूटी करऽ जाइ छथिन ने तऽ ई सब लागि गेल हथिन
नहि घ लू छै घरमे लोक लू लाग जा छै बाबा के तऽ पूरा हाथ झड़क गेले आंसू के पूरा गर्दन हर दर चमरी निकै छै न फर तऽ घर पल छै
इहन धूपे छै सबस ज जााददा प्रॉब्लम छै ड्यूटी वाला के ड्यूटी वाला के बहुत दिक्कत
ह्म्म
एतेक धूप मे जेनाइ एनाइ
लड्डू आता इ छैे लडू ल ला
के लडू
लड्डू नाम छै राकेश चाे बेटाके आ बेटीके नाम छै अनु सिंह
अच्छा लड्डू नाम सुन हीनकर बऊआके तेसरे मूड़न होइ छनि ने एक पाँचमे पाचमे होइ छनि ने हुनका पाँच सालके हो गेलखिन पाँच सालके नहि भेलखिन एखन हमर बौआ सब छोट छथिन दू महिना क भै त
नइ
हँ हमर बौआ सब दू तीन महिना के फोट छथिन हुनकर बउआ
ह
अच्छा
हुनका घरमे सभ आबि गेल हेतनि
ह
खिन
दोन
नहि एलखिन हँ हू
पुनंचला दीदी सब ऐबो करथीन लगचिया क
ओ ममता दीदी ल कहलहु एलखिन
नइ
नहि एथिन हूँ
इह कहबै सबके घर परिवार सबका लक सङ थोे द दुत जग ब गेला तऽ अपने लोक के टाइम नहि जेते काहे तुम ऐसे कर रहाै बच्चा क हड्डी टूट जाएगा
आब तऽ केओ देखैत छै कोनो फंक्शनमे एक राति लए गेल बस
लड्डू से से आलू रो रोपत एकटा क आलू रोपत डेली गनामे आब क तक आलू रोपि कऽ जायत दुभी रोपिऽ जायत साग रोपि कऽ जायत पानि देत तऽ फेर पूछऽ आयत दीदी बड़ा कब हो जाएगा
अच्छा
हम मै आंगा तो बड़ा हो जाएगा से कह केना मारै छै
आय हाय
नमहर छ ननुसी भइजी छ ने मढ़ी अक ल रहल ब ल हमरा ल खेलै ल को स खेललहुं ने ्राम
हमर बौआ जायत तऽ पढ़ा देबै एकरा
का
ैहाँ
पढ़तै जहिआा समय हेतै अपने पढ़तै ककरो पढ़ाबयसँ किछो नहि
जे बदमाशी करऽ लगै छै। तते कखनो कालके ने हम तऽ फिटबो करै छी। बच एकरो लोड पड़ि जाइ छै। इसकुल के होमवर्क करू ट्यूशन के करू लोड पड़ि गेली छिड़िया गेल कखनो कहलक नहि बनायब तऽ हम मारलहु कलहु बनबयके तऽ
पढ़लके ते नहि पढ़लके ते अपन जहिया समय हेतै े ओहन एज एेते अपने पढ़ते आ हमर आंसू पढ़े छै। किी नहि नओ घंटा दस घंटा डेली पढ़े क लोको कोनो बड़का चा कहे रह किताब छोड़ही तू छोड़ीह बाप रे बाप कहैत कहैत सब रह गेले लेकिन किताब नहि से नहि छोड़ै। तब जा कऽइ छै। से हँ आब एहन भ जाइछै नेहै नहि जा चाहत बुझलियै काल्हि हम गेलिय हँ। ततेक न चलि गेलनि ह ह तऽ दसमा हेतै अगिला साल तऽ आब राइतोमे जे छै। से दू बजे तक पढ़िते रहि गेलै तब जा कऽ जे छै। से बड़काक उठेलखिन किताब सब मोइर देलकै कहलकै आब उठि जो लेट भेलइ सुत रहतऽ जाकऽ सुतले तऽ
हमर बौआ के तऽ सब चीज आबि गेलै स्मॉल ए सी डी कैपिटल फेर वन टू स फिफ्टी तक लिखले छै। मगर अ आ अखन तक ला नै एलै या हमर बेट टाके
त मामा गै छथि। से चार गो टुइसन पकड़े त अओआ नहि अबै
अरे तऽ बाहर अहाके अ आ नहि ने सिखायत अहाँके एबी सीडी स स्टार्टिंग होइ छै। इंगलिश मीडियम मे तऽ सएह ने होइ छै। ी सीी ह तऽ हम सिखाबै मतलब देख क च छ ज झ तक लिख ले छै आ मजवानी मे खाली अ आ ए ऐ लिख झैछै आ देख क देख कऽ लिख देबै तऽ देख कऽ तऽ पूरा लिख लेत लेकिन मजबानी जे कहबै लिखत ओ नहि लिखत
आसु अखनो पहिरते रहल छै।
बाबा एकरा लिखबाबै छलिन तऽ नहि लिखै छलैया तऽ तैं कहैत हेताजे अ आ नहि लिखै छय
कायल कहय रहथिन परसु खुना मास्टर साहब के छनि ओय थे टूशन इकुल की कहाँ पकड़ेने छै एतनी टा बचा छै लेकिन अखन नै कथी पढ़बे छै हम सब से बढ़िया सब के पढ़ाबू हमरा दिया इतनियो राहय त य र ल व तक सीख गेले ने
आ कहऽ मे आबि जाइ छै जे अ आ नहि अबै छै अहाँके एने ने सिखायल कहऽ में आबि जाइ छै जे आ नहि अबै छै आ कतबोक कहय छीये गाँव जा त पहिले तू अ आ सब सीख ले ब एकरो गलती नहि छै एकरा पास छै इकुल ट्यश बनन होर् थकि जाइ छै मोन हइट गेल तऽ ओ आ नहि